हो
हेलो
हेलो हेलो
हाँ बोलू खाना खै लियै
हाँ बोलू
खाना आर खयलौ
की सब खेलियै
हँ दाल भात सब्जी
की सब खेलियै कथि के सब्जी कथि के सब्जी
भिंडीके भिणडीके सब्जी रहै
भिणडी के तऽ हमहुँ रहिै बनेने बौआ की करया
सुतल छलय उठलय हन अभी जस्ट
ह खइलअ कारन न।
ओहि गाम कैहा गेलिय
आयल कायल
काइले तखन रहबै कि जेबै काल्हि चइलो जेयबै कि छुट्टी लऽ लि
नहि परसू जेबय सुबहे
हँ अकेले
हँ बस सँ जेबै
खीरा यार नै देलही बौआके
आँ इ
आ ये मेलामे जाहो क की करबै पहले से बताउ त कहलहु मेलामे जा कऽ की करबै मेला जाय लए छटपटायल छी मेला में अहा जेबय खाय ल खायबै आ झूला झुलबय खायल घर पर ने मिलै
आँ हेलो
कहलौं मेलामे जा कर खइबै घर पर नइ खाइलय मिलय य हो लो
हँ
ओ मेला जेबै अहाँ खाइ लए हेलो बोलियौ ने
हेलो
कहै छी बाजै लए तऽ बाजै नहि छियै खाली हलो हलो करै छी बाजू ने हम बाजै छीयै कहलहुँ मेला जेबय अहाँ खाली खाइए लए
जाय
आ बाजय लै कहलहुं मेला जेबै खाली खाइए लए हेलो हमर अवाज ने जाइअ अहाँके
की करिये नै किछो
काईल रहियै मामी सँ बतियेने काल्हि मामी फोन केयने यए विनीता
घुमबो करबै
हँ कहलहु काल्हि मामी आर फोन रहै केने विनीता यार
आँय
काल्हि रहै मामी आर फोन केने विनीता आर सँ हेलो सीधा बाईज लय छय कत्तअ चल जाइ छै कते ने हेलो
हँ
कतऽ चलि जाइ छै
हँ कहियौ ने की कहै छलै
कायल बनान सकुबल बिति लिट्टी चोखा आग पर बला
न
लिट्टी चोखा बनैने रहियै खाइले
आ
काल्हि भौजीयो रहै फोन कैने यै कुटुमके हेलो हेलो